हेलो नमस्कार का भैया
नमस्कार
आओर बतैया हाल चाल कैसन छै अहाँके
सभ नीक छै अहाँके बताई ने
हँ हमरो हाल चाल नीक छै आओर अहाँके बतैये अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खा लेलियै
अहाँके खाना कथि कथि खली छियै
हम खेलियै हे चावल दालि सब्जी पापड़ तिलौरी आमके अचार यही सब खैलियै हइ
बड़ा नीक खाना खाय छिय अहाँ के
अहाँके कथी कथि खैली यए
हमूँ खलियै ह दालि चावल सब्जी सलाद चटनी सलाद मे रहलै हे खीरा गाजर चुकन्दर निम्बू हरी मिर्च आ चाट मसाला मसाला फिर चटनी मे रहलै या काँचा आम फिर हरी मिर्च पुदीना काला नमक बड़ा नीक खाना रहले हा आज के दिल खुश हो गेल छै खा के और अहाँके बतेये अहाँके अपने से खाना बनेलियै य कि मातााजी बनलथिन नहि
माता जी बनैलथि ये
अहाँके खाना अपनेसँ बना लेल छियै
हँ बना लिये छी
अहाँके कथी कथी खानामे बना लैत छीयै
चावल दाल सब्जी मीट मछरी अंडा हर चीज बना लियै छियै
चलियइ
अहाँके कथि कथि बता नहि अबै छै
हमरो सभ चीज आ जाइ छै बनाबे खानामे आ दाल चावल रोटी सब्जी मीट मछ
मीट बनाबे अबै छियै
हँ मीट बना लय
कैसे बनबै छियै
हम बनैय छी मीट ले अबैत छी पहिलेसँ सभसँ पहिले ओकराके अच्छे से धो लैत छियै फेर ओकराके फेर धोइत छी फेर ओकराके दो पानि धो के फेर धोइत छियै फेर ओकाके धोइत छियै बड़ा धोइ छियै मीट के फेर गरम पानी कऽ के उबाल के फेर ओकरा के ठंडा पानी मे धोइ छी धोइ धोइ मीटवे ओरा जाइ छियै हमरा न होय छै बनाबे अहाँ के बतैये ने अहाँ के कैसे मीट मछली बनाबै छी छियै
बताबै छी देखि एक किलो मीट बनाबै छियै नऽ तऽ उसमे आधा किलो प्याज लागे छियै प्याज जितने काटै छी छियै नऽ उतने अच्छा रस मे ग्रेवी बनेै छियै समझै छी
हँ रस बनै छै
आ उ मीट के पानि मे दो बार धोवै छियै धोने के बाद कड़ाही चढ़ा कऽ करु तेल हरा मिर्च प्याज डाल कर प्याज को अच्छे से गलाबै छियै गलाने के बाद उसमे चिकन डालै छियै अच्छे से उसको चलाबै छियै भूजै छियै भूजने के बाद दस से पन्द्रह मिनट बाद उसमे मसाला डालै छियै हल्दी पाउडर मिर्च धनियां गरम मसाला मीट मसाला ई सब डालकर थोड़ा मात्रामे पानी डाल कर उसको अच्छे से भुजै छियै दस से पन्द्रह मिनट तक जब भुजाइ छियै नऽ तऽ पानी डाल कर थोड़ा सा बड़का के उतार दियै छियै
अहाँके तऽ बड़ा नीमन नीक से बनाबै छियै मीट मछली हमरा तऽ आबै छियै न हम तऽ धोइते मे मीट ओड़ा जाइ छै का करबै अहाँके चलियै हम सीख लेलियै अहाँ से मीट मछली बनाबेके वैसे अहाँ किस से सीखले छी बनावल
माताजी सिखबै छियै
चलियै अहाँके पेड़ पौधा उधर लगैले छियै अपने बागवानीमे
हँ लगबै छियै
अहाँके कोन कोन सा पेड़ पौधा लगैले छियै कथी कथी के पेड़ पौधा लगैले छी अहाँ
हम लगबै छियै लीची कटहल अमरूद केला आओर सहजन गुलर का भिलोर का है नीम का है ई सब लगबै छी
चलियै अहाँके आममे कोन कोन से आमका पेड़ लगयले छियै अपने बागवानीमे बतैयै थोड़ा हमहूँ लगबै
मालदेव लगबै छियै आओर एक दो दालमा का पेड़ छियै आ दो बिज्जू का है बिज्जू का पेड़ छियै
लियै ऐसे दालमा के उंम मालदेव के आम रस पियै छी रौउआ मालदेव आम कैसन लागै छी
काफी नीक लागै छियै अहाँके कैसन लागै छियै
हमरो काफी नीक लागै छै मालदेव आमके आम रस अहाँके आममे कोन कोन से आम नीक लागैत छै
आ हमे तो बा मालदेव बम्बई बीजुक जर्दा यही सब अच्छा लागै छियै
ऐसे अहाँके आ शिकंजी पियै छियै
हँ पियै छियै
शिकंजी रौआ कैसे बनाबै छियै आ कि खरीद के पियै छियै
खरीद के पियै छी
हम तऽ अपनेसँ बना कऽ पियै छियै सिकंजी बड़ा नीक लगैत छै
हँ ठीक कहै छी खरीद कऽ पियै छियै हम भी
हँ पियै छीयै ठीके हइ रआ धनिक आदमी अमीर आदमी छै
हँ हम रानीके परिवारसँ छियै ने
हँ हम जानै छियै यहाँके कि रौआ कहुना परिवार से छियै
दादा हमरा दादा सब दा सब खनदान सभी छीय हम तऽ बैठे बैठे पैसा कमाइ छिय
हँ हम जानै छियै ई रौआ कैसे कमाइ छै हम न करती है न त रौआ अभी कमाइते रह जति
हम खातऽ खोलवा लिय छिय
रौआ न रौआ तऽ नाक दूनेय रहे छियै तऽ ओहिस हम सोचलियै कि खुलवा दिए रुय छी तऽ
हँ ठीक सोचै छियै हम कमाइ छी कहाँ
बैठल बैठल कमाइ छी
आँ स्
सिखलियै ई कमाइ की ने
आब दयालु छियै ने
हँ हम अपने आपके दयालु न मानै छी हम बड़ा खराब छियै रौआ नजरमे
ये ना भूलै छियै हम भी काम कराबै छियै आप का
न रौआ न कराबै छी रौआ खाली अपन कराबै छी कालुए से खटाबैत छी
हँ से नहि आज झुठ नाम बोलै छी इसके पहिले हम कराबै छियै
न कराबै छियै रौआा बड़े भइ कराबै छियै
हमरा भरोसे सभ नहि रहै छियै
हँ ऐसे बड़का भैया बड़ा कंजूस छै
अरे ओ पापी छियै पाप पन् आर केमे जाइ छियै ओ
कैसे
दूसरा के हारके माछ ह हक मारके छिनै
हँ हम पचास गो रुपैआ ले लै छियै
पापी छियै दूसरा दूसरा के काम कर छीन छीन के करे छियै अपना ल काम रहतै
जाय दियै आओर बतैयै अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै
सभ नीक चै छी। अहाँके बताय ने कैसे चलै छी।
हमरो पढ़ाइ लिखाइ नीकसँ चलै छै। वइसे अहाँके कोन से कक्षामे पढ़ै छियै
बारबी कक्षामे पढ़ै छियै हम तो
अहाँके बारहवी कक्षा कब फाइनल होतै
बारहवीं कक्षा तीसरी माह मे फजल हो जाइ छै
अहाँके वहिसे कोन से विषय मे सली अछि कइ
जीव विज्ञान
जीव विज्ञान, हमहूँ तऽ जीवे विज्ञान लै छियै, हमरो तीसरी माह मे फाइनल हो जाइ छै।
ठीक छै, आब परीक्षा दिय छी। फाइनल
हँ, हम एखन फाइनल परीक्षा नहि दै छी। एक साल नहि देब। अगिला साल देब। अहाँ फाइनल एग्जाम ई साल देबै छी?
हँ देबे छै एम
ओहिसँ अहाँके बागवानीमे सहजनके पेड़ छै की?
हँ नहि नहि होइ छियै ओ पेड़ पहिले छियै ने हो, छै ने। पहिले जे गाछी छलै, ओतहि छलै। तऽ ओतयसँ हटि गेलै। सुनै छियै करे छै कि पहिले बास छियै ने ओतयसँ हम हटि गेलहुँ।
सुनलिय आइयए
जे सहजन पड़ै छै ने, तऽ ओ लोकनि खा लै छै। तऽ हमरो लोकनि कहियो-कहियो लऽ कऽ दऽ दै छियै। आब हमसभ ओतय नहि जाइ छी।
काहे हट गय छै। गाय रहुअड़ कहाँ गाय छियै यहाँके गाय
गाय एतय होइ छै। गाय जमीनमे बान्हल रहै छै ने, ओतहि रहै छै।
ह अहाँके ओतय रौद कड़ा-कड़ा उगै छै की?
हँ बहुत दूर उगे छीियै इधर गर्मी बहुत पड़ै छै दपहरमे
निकलबै माता पिता के भी ना निकले देबे धूप मे सिकंजी बना के पिलेबै
हँ
ह काफी कड़ा कड़ा धूप है ह हमू न निकलबै न भी ध्यान रखबै
ह ठीक छै
अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ
समय मिलैत छै तऽ फोन करै छियै ठीक
ठीक छै नम नमस्कार
केन